हँ
ह बड नीक आवाज आबि रहल अइ
एहिपर आवाज बढ़िआँ आबै छै
हँ
हँ कनि आबाज फ्रेस बेसी छै ह
फ्रेश बुझाय ने
बेसी आवाजो छै ओकर
अच्छा
हूँ
आओर कहियौ
की हालच मच रह अछि हूँ
उँ
ई हाल चाल सम अछि अहााँके
एते नहि ओकरा जकाँ कहै छै कहाँदन ओ कहलक अंजलि कहलक जे ओकरासँ बात केलकै की नाम छै आर्या से तऽ आर्या कहलक जे जेना हमरा लागल हम बुझ पंडितजी से बात कर रहल छी
के आर्या कहलक
आर्या नहि कहलक अं्जलि से काल्हि बात करियै ने तऽ अं्जलि कहलक क जे हमरा भेल जेनाकि हम अथी स्थल स्थल ने अथी की होय छै पाठशाला परका अथी पंडितजी से बात कर रहल छी
अच्छा एतेक जादा अथि
हँ
हँ तऽ रुचि नहि तऽपॉ फल्सो चलि जाइत छै रुचिके सभ बातलकै तऽ कहाँदनी फॉल्स चलि गेलै ओ कहां दन ग्रुप में जुड़ि गेल छी जाहि में अहाँ के आदित्यो सब हय
अच्छा
कहै छैच रुचि रुचि ओय मे जोरबा देने छै अजंलि कहल जे काल्हि से रुचिके मामीसँ बात केलकै ओकर मामियो छै ओमे जुड़ल
अच्छा
तऽ कहबै हम मामि गै छै तऽ ककरो कहि सकैत छियै अगर ग्रुपमे कछ छै तऽ तो अपन कऽ देलक कहां दन अजंली क
से बात
हँ
ओ
एखन अहाँके दू दिनके बाद अहाँ ओमे आयत ऑप्शन फोन करैके भाइजीमे दऽ देने छै भाइजीमे दऽ देने छै बड़का भाइजी आँ
बरका भाईजी डोनलोड केलक
बरका भाइ जी के हम अपन जहिय चुनिया परसू फोन केने रहे ने जे हमरा ओतेक ने रहै चंन्दे एते तऽ चन्दा एतऽ हम बाँकी जे सब काज अहाँ केेलिै से कऽ लेने रहियै एकटा काज छै जे गूगल वाला लिंक भेजब ओहो में अहाँ फॉर्न तर्म में अहाँ के भरय पड़े छै ओहो पर एहने सेम काज रहै छै अहिमे कोनो नहि लास्ट मे यस या किछो कर दे के रहे छै मैस सबस लास्ट में जे पूछत
अच्छा
तऽ क कहै छै हमरा फोन कयेलक जे केलियै तऽ हम कहलियै हमरा किछु आइडियए नहि ह तऽ हम कतऽसँ करब तहन फेरो बतेलक भ भेजलक गूगलपर हम त ओहिपर तऽ जे रहै से अपन भरि देलियै
तऽ हमरा कहलक हमरा अपने पता चलि जाय जे अहाँके कॉलके ऑप्शन आबि जायत तऽ हँ फोन केलक काल्हि जे अहाँके य अइ से कॉलके ऑप्शन आबि गेल हेत से रिफ्रेश करियौ तऽ ठीक भऽ जायत पर सही मे एलै तऽ पहिले माँके केलहुँ
अच्छा
तकर बाद की कहै छै ओकरासँ मौसम
हँ
हुँ हु सूनमे हालचाल
आ तऽ पैसा कतेक बला एै
एखन कहाँ भेलियै टास्क पूरा कमप्लिट दस टा टास्क छै अभि दी अथी होय ओहिमे आब कोन हमरा नहि पता अय अजंलिके पता चलि गेल जे फल्स कौल चलि गेल आ पता नहि कत लिखाय छै जे कौव फल्स चलि
आब की फ़ल्स फोन कॉल कल क कॉल रख
अहाँके चंदू के कऽ देेनि
अच्छा
अहाँ कऽ बीच चन्दा देखते नहि चुप किया भऽ गेल
चुप एहि दुआरे भेलियै कियकि हमरा अहाँके जे छै से सच कहू सच बताओ सच के सिवा किछु नहि बताओ लेकिन आब बता कऽ कोनो फायदा थोड़ी ऐ हेलो एखने नहि बतलहु तऽ
के थिक अथि
तखन हम सुतले रहिय जखन हमरा फोन केलहुँ तखन
हँ तऽ आ कोनो फायदा नहि आब हम नै रहब
अच्छा
हम अहाँकेँ पुछलौ न हमरा भेल जे हँ हम करबो नहि करतै हमरा अहीँ भाषण छो हम बुझै छियै जे जे अहाँ झूठ बाजै छी कियाकि एहि दुआरे अहाँ जाइते ने छीयै घुमय लए
कतहु घुमय ल नहि जाइ छै
आही कहलिये हम जाइ छी भोर क मर्निंग
आय ने गेलिये य हेलो आइ लेट एलि तऽ कतै स जेबै
हम ओहि दुवारे हमरा निन्द टूटि गेल तऽ कऽ दिअ त तैय में दिक्कत नहि
कह कहि रहल छी ई सब बात एहि पर केना कर एहि पर जे लड़ाई करबे तऽ केना काज
ओ लड़ाइ हो के
तल सकै यै
नहि पता
कि कहि
उ ह बादमे पूरी
कथि
अो करवाद रखब ओइ पर से
बारह मिनट भऽ गेल
पूरे एखन पाँचे मिनट भेलै
तऽ कहै छै बारह मिनट
पुरेबै
पूड़ेबै
हँ
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लागल रहु
बेटी लतीआ रहल है
अहके जागल छै ओ रहल छै
कथी
ह्म
सुति रहले ओ मारिते मारिते हमरा
बौआ बुद्धियार छै अपन की।
ब बौआ होसियार छै
हे ई नाटक रहत त काल्हि से करबो नहि करब फोन
नहि यार नाटक कथीक के रहत हम काईल सँ अहाँ करू ने तखन करब फोन हमर जान ई बातै ह ई सब बात एहि परर नहि बाजि सकै छै बाजि सकै छी
गाली गलौज कहै छै नहि करैके लेल ओइपर
ह तऽ गाली गलौज अपना सब करबे कखन अहिं के मुंह से निकलि जाया कखनो आए ऐ
परसु काल्हि चुन्नी चलि जाएत सासुर
यात कहि दुर्गा पूजा में आब एके बेर
हू कलश स्थापन स एक दु दिन पहले
अहाँ बेचेन छी गाँव मे रहै केँ
टल कि करबाँ
मतलब कि करब मतलब तटुन्नी रहै छै तऽ हम ची छोड़ नहि रहतै त
आ।
जेना कते दिन जायुने तऽ हम।
त जने छिय अह
नहि जाइ छियै कालहि काल्हि गेल रहै।
ओच त
आइ जे परसू चले जेतै।
आइ यै
हू
एटा जे पूछू।
नहि एहिपर नहि।
नहि किछन बात नहि पता तोटल कतना नमबर आ
हमरा से सभ नहि जानकारी माँ हमरा कहलक जे अ बहुत पहचल छै। बढ़िया नहि दै परीक्षा त सभ रहै छै जेना गेल ओना गेल
हँ
आ पीटी तऽऽ सब निकलिते छै सब परीक्षा
हँ मेन्स निकलतै कत कोनो
तऽ बहुत बड़ीक्षो तऽ अथी केने छै मेहनतो खूब कए रहल छी ह परिक्षो तऽ बहुत देलकै ह ने ओ तऽ बहुत परीक्षा देल के आ दरोला वाला मे अथि क लेल धाधली य
तऽ ता दुआरे ब
मेहनतो कते रोज दौड़े लगइत छलै खेनाइ पर कंट्रोल हॅं एखन तऽ आ एको परसेंट विद्यार्थि के गलती नही अछि
हेलो
हूँ
वएह छै जे ओतऽ केहन गलत भेल सही फ ओ डिपेंड करै छै जे क्वेशचन पर
त हम ऐसे सब न पताय कहै छै
तते बुधिहार भऽ गेलियै अहाँ
या फोटो भेजने छलहुँ
बौआके
तहने ने भेजने छलौं
हँ देखली पियर कपड़ा पेरहलके
इएहे कपड़ा अहाँके दादी देने छलखिन
एकटा कपड़ा हमरा खाली एकटा फोटो भेजलौ ने बौआ के महत
फेर हे अहाँ तऽ ब पहुँचउ अहाँसँ बातेके ने बेकार हइ तब
कथि हेलो